आओर बतैईये छै न खाना पीना हो गेल छै।
हँ हमर खाना पीना हो गेल छै, अहाँ कैसन छै।
नीक छै।
सभ नीक छै अहाँके।
हँ, सब नीक छै। अहाँके बतैयई न।
हँ हमरो सब नीक छै, अहाँके मातााजी-पिताजी सब कईसन छै।
सभ नीक छै।
आओर बतइयए, अहाँके तबियत सभ ठीक छै।
हँ, सभ ठीक छै।
आओर की होइ छै।
ई, छत पे टहलेई छै।
हँ, आज लागे छै कि आज वर्षा होइ छै आझू।
हँ, वैसा इधर भी वैसा ही लग रह छियै कि बारिश होने वाली है।
एनाहो लागै छै कि आज बरस बरसतै काहेकि खूब अन्हार हो जाइ छै, आज तऽ अभी तऽ बिजलिओ काटि देबै छै, हम तऽ ई कहू कि हमरा पास ब चार्जर ईसभ तऽ हम चार्ज करै छी हमर मोबाइलो के चार्ज नहि छै। तेइस परसेंट हो जाइ छै, अहाँके मोबाइल ईसब चार्ज छै।
हँ, चार्ज छै, पचास परसेंट तक ल चार्ज छै।
चलू तब तऽ रोउवा ठीके छै, हमरे मतलब मोबाइल तनि न चार्ज छै, अहाँके कितना देर मोबाइल चल जा चल जाय रहलै चार्ज।
फूल चार्जइ छै तऽ पूरा दिन भरि चलै छै, रात भर चलै छै।
ह्म्म, जब फुल चार्ज नहि होइ छै तऽ दिक्कत होइत छै न।
हँ रात के हम सोने से पहिले चार्जिंग पर लगा दे छै सुबह फूल चार्ज हो जाइ छै दिन भर लागै छै पू खतम होैके छै।
तो उतना देर, त उतना देर मोबाइल चार्ज मे लगा के छोड़े छै। तऽ कोनो दिक्कत
नहि कोनो दिक्कत नहि हो छै।
ओ तब तऽ रउवा ठीके छै, हम उतना देर लगा कऽ छोड़ देबै छियै तऽ हमर मोबाइले खराब हो जाइ छै लागै छै कि गर्मा के पूरा दिक्कत हो जाइ छै।
हँ, कोनो दिक्कत नहि होइ छै।
गर्मी के की हाल छै, एने ते लाइट कट जाय पे खूब गर्मी लागल छै खूब नीके गर्मी पड़े छै।
गर्मी इ इधर बहुत पैडे छी दिन मे तऽ बहुत तवी छै।
दिन में रउरा अभी तऽ लाइट कट गेल छै, अभी तऽ रौआ देखबे करै छै। शाम छै, पूरा मतलब पूरा पाँचे मिनट मे पूरा शरीर भी गेल छै, इतना गर्मी पड़ै छै एने।
हँ, दिन मे तऽ बहुत गमी पड़ैत छै पसीना देह से गिरे छै।
खूब पसीना गिरै छै, अच्छा कोनो नहि छै, खूब ब खूब नीक ढङ्गके पानि पियै छै न। ह, आओर कि के पिये छी, सिर्फ पानिे पिये छी।
ग्लूकोज पिया छै।
ह, अहाँके शराब पियै छी कि नहि।
बोली छै न
बोलै छी कि अहाँके शराब पियै छै।
ना।
न तऽ खूब लईका सब होकै छै के मतलब ओरा गर्मी लगे छै तऽ ओ शराब पियै छै, न बियर पियै छै।
हम नहि पियै छियै शराब औरब कछो नहि पियै छै।
खूब ठीक खूब ठीक करै छी, हम बेंगलौर मे रही हम बंगलोर मे रहै छी न समझली
हु
तऽ उहा ऊहा बर बर बड़, बड़-बड़ लोक सब रोज रात के ऊहाँ पे शराब के दुकान पे खूब
आओर बताइ न अहाँ अहाँके वस्त छी का
हँ थोड़ा व्यस्त छियै एक आदमीसँ बात करै छी हम
ओ चलू तऽ तऽ उहे बोलै छी की जब हम बेंगलोर रहै छी त उहाँ शराब के दुकान पे खूब देर देर तक भीड़ लागै छै उहां के शराब के दुकान खूब देर देर से बंद होइ छै समझली तऽ हम एक- ओकरासँ पूछै छियै कि काहे अहाँके शराब पियै छी तऽ ओखनिके बोलै छी गरमी खूब लागै छै आ खूब मतलब की परेशानी होइ छै तऽ ओखनिके उएह शराब पियै छै न
हँ शहरमे खूब पीयै छै छोट छोट बच्चा सब
को जानत हम की ओखनी के खूब पीयै छै
हूँ शहर मे लड़का लड़की सब पीयै छै समझे छै
हँ शहर मे लड़का लड़की के हमनी के घूमे गेल रहै छी एगो बैंगलोरमे खूब बढ़ियाँ जगह नन्दी हिल रहै छै समझली तऽ वहाँ घूमे गेल रहै छै न वहाँ पे बूढ़ी बूढ़ी खूब औरत सब रहलै समझली
हँ
तऽ ओहो हमनीके हम अपन जिन्दगीमे पहली बार देखली कोनो बुढ़ी औरत शराब पियै छै
बुढ़ी औरत तऽ शराब पियै छियै जैसेेक कि अब जे भारतके कल्चर छियै ने
हँ
ओसभ अलग मतलब अलग कन्ट्रीके सभ सीखै छियै कॉपी करै छियै
हँ तऽ उहै हम देख
हँ चीज मतलब अथी करै छियै जे सब देख देख के कहै छियै
ओ सब तीन चारि गो बूढ़ी औरत रहल
न रहै छै अब
हँ आब हमरो लागै छै तब मतलब के मतलब क पहले देखैत रहली हम तऽ उह तीन चार गो औरत रहले पियैत के खूब हँसत रहले हमने तऽ पहली बार देखली कि कोनो औरत शराबो पियै छियै तऽ उहे देखली आओर अहाँके घरमे सब ठीक छै अहाँके माय बाबू सब ठीक छौ
हँ माता पिता सब
न आनी एनै कहाँ ओतना उखरल छै
आओर बताउ अहाँके सभ घर परिवार के लोग बढ़िया से खाना पीना खा लेबल छै
हँ सब खा पी ली छै सब नीक छथिन
बारिश होए लागलै कि एनहु हवा बहय लागलै खूब
हँ आधी तऽ बहुते इधर हो रहल छै
हँ एनाहो बहैय लागलै चलू ठीके छै तऽ कनि सुख मौसम ठणड हेतै खूब दिन से गर्मी लागै छै न
हँ
आ ओ खूब नीक आजके मौसम लागै छै खूब नीक ठीक छै होयके चाही एसैन मौसम की
हँ बहुत गर्मी छै न तऽ ऐसन मौसम होना छै से देखै छियै ने आज कितना गर्मी पड़ै छै
हँ ओ तऽ हम देखबै करै छी तबे ने हम बोलै छी कि ऐसन मौसम खूब होयके चाही बिना ई मौसमके रहल बड़ा मुश्किल छै अभी
हँ हँ सही कहै छै आओर बताबै छी न आइ पढ़ाई लिखाई सब कैसे चलै छै
हँ सभ हमर ठीके चलै छै अहाँके बताउ ने अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै
चलै छै आओर बतैयौ न खाना पीना बना लै छै आप
हँ हम तनी मनी खाइ के बना लेबै छियै उतना बढ़ियाँ से न बनै छै हमरा पास उतना अनु, - भव न छै अभी मतलब पूरी तरह न बनाबै आबै हम तऽ बना लेबै छी दालि भात तरकारी बना लेबै छी आओर हमरा कुछो न आबे छै ढंग के बनाबै आओर तनि मनी कोख्ता बना लेबै छी अहाँ कोख्ता खैले छी
कोफता की छियै पहली बार सुनै छियै ई कोपता
न ओ ओ केला के बनै छै खूब नीक लागे छै कटहर के बनै छै खूब एतना नीक लागे खूब लागै छै
लागै छै अहाँके अहाँके खयले छी
हँ हम तऽ हमर नानी खूब बढ़िआं से बनाबै छै हमर जब नानी घरे जाइ छी तऽ खाय छी हमर नानी खियावल
चलै छै
अहाँके सबसे अहाँके सब ज्यादा की खाना पसन्द छै
शकाहारी खाना पसन्द छियै हमराके
ओ मांसहारी अहाँ
खाइ छियै शाकाहारी नीक लगै छै चावल दालि सब्जी पापड़ तिलौरी सलाद सब अच्छा लागै छै सादा
हँ से कहाय नीको लागै छै ई तऽ बात सहिये बोल अहाँ ती मशरूम होकै छै जे खूब नीक लगै छै अहाँके मशरूमके सब्जी कहबौ खैले छी
मशरूम खैले छियै सब्जी न खैले छियै उसका
मशरूम कैसन लागै छै मशरूम कैसे खैले छी काँचे मशरूम खैले छी प
हँ
ह
ह काँचे खयले छियै
कांचे मशरूम कैसन लागे छै हम तऽ आज तक ने अपन जीवन मे खैले छी काँचे मशरूम
नीक लागै छै बेचाइ छै ने ब बाजारमे तऽ खरीद कऽ खाइ छै
उजर उजर होकै उजर उजर होकै छै आ ब्लू रंग के डिब्बा मे देबै छै ना अच्छा
आओर बतै छै ने खाजा खजुर खाय छै
न हम उतना ढंगसँ तऽ अभी नहि खाइ छी हम खाजा खजूर अहाँ खाइ छी की
हँ हम खाइ छियै जब कटाइ छै ने हमरा घरके पिछोड़ा खाजल छियै ने कटाइ छियै तऽ हम काट के खाइ छियै
ह हमो खाय छी खूब ढंग के खूब नीको लागै छै
बहुत नीक लागै छै खजूर आओर भी नीक लागै छै जब पाक गिरे छियै बहुत नीक लागै छै जो
ओ हमहूँ खूब खयले छी खजूर तऽ मतलब हमरा नानाजी एतना खाइ छै खजूर रोज सवेरे सवेरे दू दूगो खाइ छै रोज सवेरे खजूर खाइ छै पिस्ता बादाम खाइ छै ओकरा बाद दूगो ती चारि गो किशमिश खाइ छै छोहारा खाइ छै इसभ खाइ छै की मतलब कि सेहत बनै लागलै रोज सवेरे टहल कऽ आबै छै ब्रश कर कऽ आ रोज खाइ छै
चलै छी आपसे बात कर के काफी नीक लगै छी
हमरो अहाँसे बात करके खूबे नीक लागै छै चलू ठीक छै तऽ अहाँसे बात करके खूब नीक